ॻाल।
एल्ला।
हा, योगिता।
जी।
हा मां ठीक आयां। तां किथां जा आयो?
मां खंडवा। तां किथा जा आहियो? जी। जी, एम पी मध्य प्रदेश। अच्छा कोलकाता।
हा, मुंजी अॼ ॾाढनि चढ़न्सा सां कल खंडवा में ॻाल थी आ। ॿ-टे, ॿ जणियूं त हिक ई पाड़े जी हुयूं। पासे-पासे में। रहंदी हुयूं, ॿुधायऊं हुनन्।
अच्छा।
हंम चयई ॿुधाऐ मूंखे की असां सभ। अरे, नालो मूंखे यादि काने। तां नालो वठो त शायद मूंखे याद अची वञे।
पदमा नथरानी।
न हुन सां गद ॻाल् थी आ। सोनी सां थी हुई ॻाल्। हिकड़ी सोनी हुई, न आयुषी सोनी न। हा।
मुस्कान पंजाबी।
मुस्कान पंजाबी से बि नहीं बात हुई। खंडवा में हो न, नीतू आसवानी से बात हुई थी।
अच्छा वो हा।
हा, और एक और लड़की थी वो। नीतू आसवानी थी और एक थी। हम्म, उसका नाम भी सोनी, नहीं सोनी कुकरेजा तो इंदौर की थी।
हा
और एक थी उसे भी बहुत अच्छी बहुत देर तक उसका नाम बहुत अलग है, अच्छा नाम था उसका भी
आराध्या
अच्छा पर पर न न, पर असांखे सिंधी में ॻाल्हाइणो आहे हींअर हिते। हा, त तव्हां सभिनीनि सां सिंधी में ई ॻाल्हाईंदा आहियो न? खंडवा में, पाण में बि मिलंदा आहियो त सिंधी में ॻाल्हाईंदा आहियो? ऐं घर में, घर में, घर जा भाती पाण में
घर में सिंधी में ॻाल्हाईंदा आहियू, बट असां फ्रेंड्स वग़ैरह मिलंदा आहियूं न फ्रेंड्स मिलंदा आहियं न, त हिंदीअ में ॻाल्हाईंदा आहियूं।
फ्रेंड्स खे सिंधी में चइबो आ, साहेड़ियूं ह, ह ह
हा हा, सही आ।
हम्म, त असां सभु साड़ियूं बि असां सभु साहेड़ियूं बि मिलंदा आहियूं, किटी पार्टियूं कंदा आहियूं, त असां सभु सिंधी में ई ॻाल्हाईंदा आहियूं।
असां हिंदी में ॻाल्हाईंदा आहियूं, और घर में
पोइ जेके नॉन, नाॅन सिंधी ईंदियूं आहिनि, उहो वरी चिलाइण लॻंदियूं आहिनि, चंवदियूं आहिनि छा हे तव्हां ईअं छो वेठा ॻाल्हायो, असांखे बस हिंदी में चवंदियूं, की छो वेठा ॻाल्हायो असांखे कुझु समझ में नथो अचे, त हिंदी में ॻाल्हायो मां त हुननि खे चेंदा आहिनि, चरी सुठो आ न समझ, मजाक पर, असां हुननि जो कॾीं कॾीं मज़ाक उॾाईंदा आहियूं, कॾीं कॾीं हमेशा न पोइ कॾीं कॾीं हुननि खे ॿुधंदा बि आहियूं की असां इहो इहो ॻाल्यूं वेठा
अच्छा अच्छा
हा, मज़ो ॾाढो कंदा आहियूं पाण में मिली करे सभु, तव्हांजा घणा ॿार आहिनि?
जी!
घणा, तव्हां छा जॉब तव्हां छा कुंआरी हो क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हा उहे बि जेके ॿ मिलियूं हुयूं उहे ॿई बि अच्छा, अच्छा अच्छा, नंढी आहीं, ॿार आहीं अञां तूं।
हा, मां अञां ॿार आहियां।
अच्छा अच्छा, पढ़ी वेंठी स्कूल में या कॉलेज में आं?
न कॉलेज में।
कौनसे? अच्छा फर्स्ट ईयर। कौनसे कहिड़े कॉलेज में पढ़ी आईं?
अ जी डी सी
अच्छा, त त ॾाढो सुठो!
जी!
पढ़ाई कंदी हूंदीअ, साथ में छा? गॾु छा ट्यूशन बि कंदी आहीं?
न न उहो न कंदी आहियां, मां गॾु कंप्यूटर कोर्स थी कयां डी सी डी सी ए
हा हा, सुठो सुठो
हा।
ऐं घर में पापा वापा छा कंदा आहिनि, मम्मी
हा, मुंहिंजा पापा जॉब कंदा आहिनि, मम्मी मुंहिंजी हाउस वाइफ आ।
अच्छा ऐं भेण भेण भाउ
मुंहिंजे हिकु भाउ आहे।
अच्छा हू बि पढ़ंदो आ, नंढो आ?
हा पढ़ंदो आ, उहो नाइंथ में आ। मां
अच्छा, त हुनखे पढ़ाई में हेल्प कंदा हूंदा?
हा, पर उहो मूंखां पढ़ंदो कान्हे। मां पढ़ाई मां पढ़ाइण चाहींदी आहियसि, पर उहो न पढ़ंदो आ।
त कॾीं त हीअं गुस्सो आयो आ, की चमाट हई थि हययों तसि, हिकिड़ो हर न नथो हणें थी हिके चमाट
उहो मूंखे हणी ॾींदो आ, उहो मूंखां वॾो लॻंदो आ पर
अच्छा, द सभ ईअं ई कंदा आहिनि भाउर जेके हूंदा आहिनि न, हूंदा नंढा आहिनि पर दादागिरी पंहिंजी अहिड़ी जमाईंदा आहिनि
ॾाढो दादागिरी ॾेखारीईंदो आ
हा नंढा पाण खे समझंदा आहिनि असां वॾा आहियूं ऐं हीअ त छोकिरी आ, हीअ त नंढी आ।
सही था चओ।
हं हं
उहो चवंदो ई आहे मां तोखां वॾो आयां ॾिस हाइट में त मां सिर्फ़ हाइट में वॾो आएं, मां चयोमास मां चयोमांस, हा हाइट
हाइट में वॾो थियण सां छा थींदो, दिमाग़ में वॾो त कान आईं। अकुल घुटने में तई।
हा उहो मूंखे चवंदो आ, मूंखे घ हुन ॾींहुं छा थो करे, मूंखे घुटन ते मारे थो और चए थो मैं तेरे दिमाग़ मां, मां मां तुंहिंजे दिमाग़ खे मारायएं थो।
त तूं हुनजे पेर में लत हणीस, चईसि मां, मां तुंहिंजे दिमाग़ तुंहिंजो, दिमाग़ तुंहिंजे पैरनि में आ ऐडी खां हेठि निकिरी आयो तई मां उते थी हणएं। कॉलेज में फ्रेंंड्स साहेड़ियूं सिंधी आहिनि की
अ न, सभु हिंदू हिंदू आहिनि, बट म मुंहिंजो कॉलेज हा हा, मतिलब
अच्छा, त हुते छा मुस्लिम कम्यूनिटी बि आ छा?
हा, मुस्लिम्स बि आहनि हिते ॾाढा सारा।
अरे बापरे! त ता तांखे डपु कान्हे, अ हुते मुस्लिम सां?
न ठीकु आन मतलब, असांजे पासे में ई थोड़ो मतलबु पासे में ई दरगाह बि आ, पतो तव?
अच्छा
हुन पासे मतलब, मुस्लिम्स, मुस्लिमस रहंदा आहिन, रहंदा असां सिंधी कॉलोनी में आहियूं, पर सिंधी काॅलोनी में बि हिकड़ी दरगाह आहे।
अच्छा।
मुस्लिम्स जी, हा।
अच्छा, त पो बि हिते हुते ईंदा हूंदा? हूतां हाणे त हटाए छॾिया हूंदा न लाउडस
पर एॾो डपु कान्हें, मुसिल्म सां, सुठा एन।
चवंदा आइन सुठा सुठा, पर कॾी बदलजी ता वञन उनन जो ख़बर पौंदो आ छा?
उहो त आहे, पर, इअं कुछ झगड़ालू वगड़ालू कानन, फिलहाल त।
त, तुंजयूं त छा साहेड़यूं वाहेड़यूं अथई छा?
न मुस्लिम साहिड़यूं काननि मुंजूं, हूं
छोकी, उनन जो टार्गेट रहंदो आ, हिंदुन खे, किथां जा हू अन? हा हुनन जो टारगेट रहंदो आ, की हिंदुन सां दोस्ती कयूं, छोकरा छोकरन सां करण जी बि कंदा, छोक छोकरा छोकरिन सां बि करणजी बि कंदा, दोस्ती। ख़ैरु ठीक आ, सभ में, सभ पं पंज ई उङर्यूं समान त कान थींदयूं एन। हिक ख़राब जे करे सॼी कौम ती खराब थी वञे, भले हू सुठा बि हुजन‌, भले हू सु सुठा बि हुजन, अएं छा सिंधी में कान थींदो आहे, हिकड़ो माण्हूं चीटिंग बाज़ थींदो आ, त सभ, सभ सिंधी थोड़ी ची
हा, सई ता चौ, सई ता चौ, उन बि हिकड़ी मछली मतलब, जीअं हिकड़ो टमाटो ख़राब हूंदो आ, त सभिन खे ख़राब करे छॾन
हा हा, हा हा
भले हू, पहिरे ख़राब न हुजन हींअर।
भले ख़राब न हुजन, तॾी बि माण्हूं त चैंदा, अरे ही बि ख़राब हूंदो चैक कयूंस।
हा
हूं, सही ॻाल्ह आ, हा त वरी तां त, मूवीस वग़ैरह ॾिसंदायो?
न, मूखे शौंक़ कान्हें।
अच्छा, त अएं हुते तहांजे हुते त सिंधी ए प्रोग्राम्स वग़ैरा थींदा हूंदा?
हा, थींदा आहिन न, डांस कॉम्पिटीशन्स थींदा एन, चालीहन ते, चे चेट्री चंड्र ते, हा।
अच्छा
भॻत
अएं, तांजे उते थिएटर नाटक कान कंदा आयो, थिएटर सिंधी थिएटर सिंधी नाटक? नाटक, छोटा छोटा, नंढा नंढा स्टेज जीअं शो थींदा आहिन।
न न, स्टेज शो न थींदो आ, असांजे हिते।
न, मतलब जीएं ही सिंधी जो सिंधी न्यू ईयर आयो, चेटीचंड आयो त हुन तेे घणेईं माण्हूं, घणेईं तरह जा, प्रोग्राम कंदा आइन सिं
नाटक न कंदा एन, वई चवांव ती न, वो वई तो चवांव न, ब की भॻत थींदा एन हिते, भॻत ईंदा एन। पहिरां और हू हसी मज़ाक वारी भॻत कंदा एन। मतलब भॼन गाईंदा एन, ॿयो वरी हिते डांस कॉम्पिटीशन बि थींदो आ ॿारन जो जो, और फैंसी ड्रेस कॉम्पिटीशन बि थींदो आ।
अच्छा त त त, ॾाढो सुठो आ, तांखे त ॾाढो, मज़ो ईंदो हूंदव? हुन टाइम में त, हा हा इते हिते आहिन सिंधी, घणेईं सिं
सभ जॻह, सभ जॻह, सिंधयूं मतलब सिंधी ॾाढा, ॾाढा जॻह पूरा फ़ैल्जी व्या एन, बिहार में बि सिंधी डिठा माने मोबाइल में त पतो तो पए, बिहार में बि सिंधी वेठा आहिनि
अच्छा बिहार में ब मुखें त कान ख़बर हुई, मूखें त कान ख़बर हुई मुखें लॻो बिहार ऐं हुन साइड में त सब बिहारी हूंदा, या ॿिए कास्ट जा माण्हू हूंदा पर सिंधी त, मगर सिंधी सिंधी मतलबु का जगह कान छॾी आ, सभिनी हंद फैलियल आहिनि, हिय त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आह ऐं सड सॼे देश जा सिंधी हिन एप जे थ्रू असां मिलूं ता हिक बे खे सुञाणूं था, हा त असां पाण खे हिक ॿे सां मिलूं ता असांखे त ख़बर बि कान हुई, ही जॻेह जेका तव्हां बुधायव पर जितां तव्हां रहंदा आहयो खंडवा पेहरीं त मूंखे ख़बर कान हुई हा खंडवा जे पासे में हिकड़ी- हिकिड़ी, हिकड़ी जणी सां हिंयं ॿी ॻाल् थी हुई। हुन बि ॿुधायो हुअईं हू ब् त कें सतना एम पी जे पासे में रहंदी आ अनूप पुर ह्म
असाएं इते पतो तव हो आ
ही बि त एम पी थ्यो न खंडवा ब् हा ओंकारेश्वर मां अची चुक की आहियां ऐं हुते उज्जैन में महाकाल बि
तडी वेंदो आह
हा ऐं महाकाल में ब्
और उज्जैन इंदौर जे पासे में आह
हा उज्जैन इंदौर जे पासे महाकाल आ उते बि अची चुकी आहियां, हा ओंकारेश्वर त खंडवा जे पासे में ही हो, जॾहिं मां आई हुअसि ऐं मां ॿुधो आहे उते ॿिया बि कुझु मंदिर आहिन सुठा- सुठा हुन पासे छा कुझ पहाड़ी- वहाड़ी हुई, विंध्याचल पर्वत वगेरह ईहें कुछ आहे छा? एम पी जेे पासे में न, छोकी हिकु दफ़ो क्यो हिकु जॻह ते असां वनु पिया त हू चए पियो टैक्सी वारो ॿुधायईं की हिन पासे में पुठियां कुझ ॿ पर्वत आहिनि हुन ॿ पर्वत के भाव चवंदा आहिन जुड़वा, ऐं हुनमें डाकू रहंदा हुआ
अलाए मूंखे त ईहे ख़बर कान्हे, केड़े साइड वया हुयव
ओंकारेश्वर जॾहिं असां वञूं प्या, तॾहिं टैक्सी ड्राइवर ॿुधायई
अच्छा उहो त मूंखे ख़बर कान्हे
हा चयईं डाकून जो राज हो पहिंरीं हिते केर हिकड़ो फेमस डाकू हो न जेको जे खे मारे छॾियो हुअऊं, चयऊं हू हुते जो ई हुयो
वरी चार मिनट त पोइ
मध्य प्रदेश जे साइड में कोई कुझ पहाड़ियूं आहिनि पहाड़ियूं, पहाड़ी इलाका आहिनि न हुते
हम्म्
तव्हांखे ख़बर कान्हे, केहड़ा पहाड़ आहिन हुते पासे पा कें, जीअं विंध्याचल पर्वत थींदो आहे जीअं
न न मूंखे हुते असाएँ हिते खंडवा ए आसे- पासे में केड़ा पहाड़ न मतलबु सभु पतो कान्हनि, छो की हिते वधीक पहाड़ी इलाक़ो कान्हे
जीअं जयपुर साइड अजमेर साइड हूंदो आ न पहाड़ी इलाक़ो, इते कान्हें
अच्छा तव्हांखे ख़बर आ रायपुर कटनी शहडोल किथे आ?
हा इहे बि असांजे हिते ई आहिन मतलब मध्य
हा हा पर परियां अल अलॻ जॻह ते हूंदी।
हा।
हूं।
ॿयो ॿुधायो तहांजे हिते छा फेमस आ?
हा असांजे हिते त विक्टोरिया मेमोरियल फेमस आ। और हा हाउ टाउन हॉल आ विक्टोरिया मेमोरियल त तहां ॾिसंदा हिक तो ॾाढो वॾो गार्डन आहे। हिक दो राणी जो पैलेस ठयल आ। ऐं हुते होर्स राइडिंग थींदी आ घोड़ा ॻाॾी घुमंदी आ। ऐं हिकड़ो टाउन हाल, टाउन हाल आ हुते म्यूज़ियम आ। ऐं हिते अंडर वॉटर मेट्रो हलंदी आ। हावड़ा ब्रिज तांजो फेमस आ। हा ही तांजो हावड़ा ब्रिज ऐं हिकड़ो नओं रविन्द्रनाथ सेतु ठयल आ हू फेमस आ।
अच्छा।
ऐं हिते हिकड़ो ॿियो उत ठयल आ ॾाढी सुठी जॻह विश्व बंगला।
अच्छा।
विश्व बंगला ठयल आ। अईं घणेई फेमस फेमस जॻहियूं आहिन हिते घणेई हा ॾाढो सुठो आ ऐं हिते
और और मतलब हनुमंती आहे। थोड़ो घुमाएण जे लाइक़ और बस एतरो ई कुछ आ वधीक त त कुछ आहे ई कान।
ऐं तहांजे हुते ही सभ आहे जीअं ह मायूं हथ जो कम जो कुछ? थींदो आ? जीअं असांजे हिते बंगाल में फेमस आ कांथा वर्क। मायूं घर घर में गांवन में काथां वर्क कंदियूं आहिन। आर्ट ऐंड क्राफ्ट कंदियूं आहिन। त तहांजे हुते तहांजे हुते जो अहिड़ो कुछ बि कान्हे? एमपी जो एमपी जो कुछ? हिते जीअं गाऊन गाऊन गाउन में मायूं कॉटन जूं साड़ियूं ठाहीदियूं आहिन। हैंडलूम जो कम कदियूं आहिन औ ऐं अ अ पूरो विश्व प्रसिद्ध आ काथा वर्क। फॉरन ताईं वेंदो आ मा माल माण्हुन
अच्छा अच्छा असांजे हिते त कुछ फेमस ई कान्हे।
अच्छा हिते पाण नंढा नंढा गांव बि आहिन न उहे बि ॾिसण में हेॾा
बट इहो फेमस आ किशोर कुमार जी समाधी आ। हुनन जो घर आ। और ओमकारेश्वर लाए हे खंडवा प्रसिद्ध आ।
छाजे लाए?
खंडवा ओमकारेश्वर लाए प्रसिद्ध आ हिते दादा जी धूनी वालो मंदिर आ उहो प्रसिद्ध आ।
हा मां अॼ केह मुखे ॿुधायो दादाजी धूनी वारो।
हा धूनी वाले दादाजी, भॻवान दत्तात्रे। न न भगवान दत्तात्रे जो मतलब स्वरू
हू, अच्छा त हू आहे अंञा?
न न हुननि जी समाधी आ, हुननि में मन
अच्छा हुननि जी समाज है। अच्छा अच्छा, त हुन मां अंञा बि धुनी निकरंदी आ छा?
हा धूनी हूंदी आ न हुते, धूनी चोवींह कलाकु बरंदी रहंदी आ।
अच्छा
हम्म, असांजे हिते मतिलबु किशोर कुमार जी समाधि हुननि जो घर ॿि आ।
अच्छा
हम्म
त किशोर कुमार पहिरीं मतिलबु खंडवा में रहंदो हूंदो, हुनजो घर हूंदो? हिकु दफ़ो टीवी में ॾेखारियो वियो हो, हिकु दफ़ो टीवी में ॾे ॾेखारियो हो कि हिकिड़ो भाई दुकान चांय जी खोले वेठो हो हुते, ऐं हू किशोर कुमार जो ॾिस जअ जनम ॾींहुं मनाईंदो हो, सभिनीनि खे फ्री में चांय प पियारे पयो टी-वी में आयो हो न्यूज़ में कि किशोर कुमार जो जनम ॾींहुं मनाए वेठो, ऐं किशोर कुमार जे घर जे हेठा ई हुन चांय जी दुकान खोली हुअई।
अच्छा अच्छा
हू
हम्म, ॿियो ॿुधाय तव्हांखे सिंधी खाधे में छा वणंदो आ?
मूंखे बेसण जी टिकी सेयल भा ॾाढी वणंदी आ, चांय नाश्ते में चांय कोकी वणंदी आ बसरु वारी कोकी। कढ़ी चांवर त असांजा फेमस थींदा ई आहिनि, हा ऐं सना पकोड़ा।
हा हो बि सुठा लॻंदा आहिनि, हा। मुंजो ॿि बस हियइ सब फेमस आ, हा।
हा, ॿीहन जी भाॼी सुठी लॻंदी आ, हुते तव्हांजे ग्वार ग्वार, टिंडा मिलंदा थव ग्वार, टिंडा बि त असां सिंधियुनि जा ई आहिन।
ग्वार, टिंडा मिलंदा आहिनि पर असां खाईंदा
छो, असांजे हिते माण्हू सिक कंदा आहिनि, हिते मिलंदा कानि हुआ हाणे मिलण शुरू थी विया आहिनि।
अच्छा
हा
असां हिते न मिल, असांजे, असांखे न उहो वणंदो आ सिंगियूं वणंदियूं आहिनि। कटर वणंदो आ, कचालू वणंदो आ। और ॾाढो कुझु वणंदो आ सिंधीयूं त। चाप
हा चाप खाईंदा आहियूं, ऐं कचालू जी चाट ॿि ठहंदी आ।
कीअं ठवंदी आ?
हू रुगो बॉईल न रुगो बॉइल करे हुनजे मथां थोडी धाणनि जी चटनी, थोडी मिठी चटनी, थोडा चाट मसाला
हा खाईंदा आहियूं न वो धाणनि जी चटनी, मिट्ठी चटनी न, असां उहो विझी करे खाइंदा आहियूं, इमलीअ ई खटी चटणी।
हा, इमली जी खट्टी चटनी
हा वो तक खाईंदा आहियूं न ॾाढी सुठी लॻंदी आ। हा हा
ऐं ॿियो छा छा पिया चओ छा वणनि छा ॿियो हिकु शय जो नालो वरितो हुअव तहा?
सिञियूं
सिंञियूं त चयबो हुनख खां पो बि ॿियो कुछ चओ कचालू जॾहिं चओ पया न हुन खां पो हिकड़ो ॿियो क उहो छा थींदो आ?
जैकफ्रूट, कटहल।
फ्रूट, हा हा कठहल हा हुन जो त फ्रूट जॾहिं पकियल हूंदो आ हू बि सुठो लॻंदो आ कचे जी भाॼी बि ॾाढी सुठी
हा कचे जी भाॼी ॾाढी सुठी ठहंदी आ, पकल फ्रूट असांजे हिते न मिलंदो आ।
तव्हां हू प फूल पताशे जी भाॼी खाधी आ?
हा वो ॿि खादी आ वो ॿि ॾाढी सुठी लॻंदी आ हा
फूल पताशे जी भाॼी त रोज़ घर में हिन टइप जो ही रोज खादो ठहंदो आ या कुछ पिज़्ज़ा पास्
हा इहे सब ॿि ठहंदो आ असांजे घर मतलब मंचुरियन ॿि ठहंदो आ पास्त ता पिज़्ज़ा और ॾाढो कुछ हा फ्राइड राइस। त और चिल्ली पटेटो
हा ऐं तव्हां आलू टुक ठाहींदा आहियो कढ़ी चांवंर सां गॾु?
इहो छा चवज इहो छा थींदो आ?
आलू टुक ठंन्दो आ आलू टुक आलू ज़ अधु बॉइल करे वरी हुनखे फिराए। फ्राए कॿो आ थोड़ा मोटा मोटा लंबा लंबा आलू कटियल हुंदा इनि।
अच्छा
हू कड़ी चांवर सां गॾु जीअं बूंदी खाइॿो आ खाइॿी आ न
हा
घंणंई माण्हूँ कड़ी चा कड़ी चावर सां गॾु बूंदी खाईंदा हिनि त ही आलू टुक ॿि ठाहींदा ईन। तहां यूट्यूब ते सर्च कजो आलू टुक।
अच्छा
ॾाढो सुठो लॻंदो आ खाइंण में एॾो टेस्टी मज़ो अची वेंदो आ।
अच्छा ईअं छा मां पहिरीं बार ती नालो ॿुधां।
अच्छा
हा ॿियो ॿुधायो?
हा ॾह मिंट हा हलो
हा ॿुधायो
हा अञा ॾह मिंट कान थिया न पूरा?
हा ॿारहें मिंटें ते कॉल ख़ुद ही कटिजी वेंदी आ अगर-
हा हा
रखण चाहियो त रखे ॿि ता सघुं।
न रखण त न ख घुरिजे पाण ही कटे तो उनजा वधीक आहे प्वाइंट्स। मिलन्दा इन हम्म तव्हांखे ही तव्हांजो ही पहिरियों दफ़ो काल आ या करे चुकिया आहियो इन खां?
न न मांझा मां पंद्रहें वीह ॾींहंनि खां कयां थी जॾहिं खां इहो स्टार्ट थियो आ।
अच्छा मुंजो त अॼु पहिरियों दफ़ो मां अॼु पहिरियों दफ़ो कई आ मगर मुंजी अॼु सुबुह खां अठ ॾह कॉल्स थी वयूं आहिनि। पर मुखे समझ में नथो अचे की मगर, मुंजो पेमेंटस जो ऑपशन कान खुलियो आ तव्हांजो पेमेंट जो ऑपशन खुली वियो आ?
न मुंहिंॼो अंञां ताइ पे मुंहिंॼो पहिरें ॼो कयो हो न उनजो खुली व्यो पेमेंट ॿि अची वई आ लेकि की न अंञां ताईं पे हिनॼो पेमेंट ऑप्शन न थियो आ।
हा पर अची वेंदो आ न पाणेंई टास्क पूरा थियंण खां पो अच् पाणंई अची वेंदो आ न,
नो डाउट अची वेंदो आ पर देरि लॻंदी आ,
अच्छा,
हा पेमेंट जो ऑप्शन खुलंदो वरी पेमेंट जनरेट ॿि थींदव जनरेट थियण खां पो जनरेट थींदव पेमेंट जनरेट थियण खां पो तव्हांखे मतिलब हिकु- हिकु ॾींहुं हिन जो रहंदो आ कि हिकु ॾींहुं टास्क ॾियण आ ॿे ॾीह पेमेंट जो ऑप्शन खोलणो आ ट्रे ॾीह पेमेंट जनरेट कंदा
अच्छा,
पेमेंट जो पेमेंट करिणो आ सभिनि खे ईअं,
अच्छा ऐं ही टास्क जेको असां कॉल वेठा ता कयूं त ही ऑटोमैटिकली सबमिट थी वेंदी आ न। कि असांखे करणीं पवंदी आ सबमिट?
सबमिट- सबमिट जो ऑप्शन हूंदो तव दॿाइणों पवंदो आ,
अच्छा हा सबमिट जो ऑप्शन रहंदो आ सबमिट दॿाइंदा, ऐं रिफ्रेश करण सां बि थी वेंदो आ छा ऑटोमैटिकली?
न न रिफ्रेश करण सां न थींदो आ,
मूंखे हिकिड़ी साइड़ी ॿुधाईं की रिफ्रेश कंदा त बि सभु एड थी वेंदा आहिनि कॉल,
न न सबमिट करणी पवंदी आ।
न,
न, बस सबमिट खे क्लिक ई त करणो आ ॿियो छा करण आ,
हा हा हूहो त क्लिक ई करिणो आं जीअं कॉल एंड थींदी त हुन खां पो हेठ अची वेंदो आ न सबमिट।
हा।
त हुनखे ई सबमिट करणो पवंदो आ हा वरी बि छाए मूंखे कुछ सम्झ में नायो न मां तव्हांखे पर्सनल में व्हाट्सप कंदसि तव्हांजो इयो ई नंबर आ न?
हा, न इहो नंबर कान्हे मुंहिंजो। मुंहिंजो इहो नंबर कान्हे, मुंहिंजो ॿियों नंबर आ,
छा नंबर आ, मूंखे ॿुधाईंदा छा? अच्छा त मूंखे नंबर ॿुधाईंदा?
ए ग्रुप ते ग्रुप ते आहे मुंहिंजो नंबर,
मां त इहो ई नंबर ॾिठमि, ग्रुप ते खंडवा।
ग्रुप ते जें जें ग्रुप सां माने मेसेज जंहिं नंबर सां माने मेसेज कयो आ न उहो नबर आ।
अच्छा, अच्छा मां पोइ हुते वञी करे ॾिसणो पवंदो, न त तव्हां मूंखे मुंहिंजो त इहो ई नंबर आ, ता मूंखे हाए मोकिले रखिजो, मूंखे कुछ पुछणो हूंदो आ हिनजे एप जे जे बारे में त मां तव्हांसां, कॉन्टेक्ट करे वठंदसि।
ठीकु आ।
छोकी तव्हां अॼुकल्ह जा यंग जनरेशन आहियो, न तव्हां सभु जल्दी ता सिखी वञो। असांखे थोड़ो टाइम
हा ह, सही आ घणे साल जा आहियो?
मां, फिफ्टी।
ओके, मुंहिंजी मम्मी जी एज़ जा आयो।
हा तुंहिंजी मम्मी, जी ऐज़ जी आहियां।
हा, पर तव्हां मतलब आवाज सां लॻो नथा।
न सभ कोई इहो ई चवंदो आ की,। ऐं ॿियूं छोकिरियूं जेके खंडवा में हुयूं न हुननि बि मूंसां ॻाल्हायो त उन्हनि लॻो लॻे। तो की तव्हां, असां कॉलेज जा कॉलेज में पढ़ंदड़ आयो असांजे स, टाइप जा पिया लॻो।
अचछा, अचछा सही आ सही आ।
हा!
हूं, हलो ठीक आ मां पो लॻायां थी, हा। जय झूलेलाल।
झूेलालय जय झूलेल